हलो हा हा हा क्लीअर ॿियो।
उहो ई मां पाण वेट पेई कयां कि कॉल न कयो ती हेॾी देर। थी वई ॿियो कीअं आई ठीक आईं।
हा बढ़िया बढ़िया।
हा ॿियो पाणी आहे बरोबरि हाणे बरसाति। हुनजे करे पाणी बरोबरि नथो अचे।
ह हा पाणी आहे बरोबर सिलेडर मां ल उथण में लेट थी वियो उई त आदतूं अहिड़ियूं आदतूं लॻी वई शरीर खे लेट हाणे
था करे छॾियूं न आदतियूं।
मूंखे सॼी राति कल्ह निंड न आई खबर तई। पो सुबुह जो हेॾो देरि सां उथी आहियां छो जो राति जो देरि ताईं टी वी ॾिठी। खराबु आदितियूं सुठियूं आदतियूं जल्दी माण्हू सुम्हे जल्दी जल्दी उथे। जं सॼो हफ्तो मुंजो सुठो वेंदो आ जल्दी सुम्हंदी आयां जल्दी उथंदी आयां। सैटरडे हुयो छेंछर हुयो।
हा सुठियूं आदतुनि सां फाइदो ई फाइदो आहे न मां उहई अंशल खे चवंदा आहियूं आदतूं तूं अहिड़ी हुजनि माण्हुनि खे माना नंढी आदत ॾाढो वॾो रिसल्ट आणंदी आ।
हा,
माना तुंजी नंढी सी आदत हूंदई न अॼु भई थोरी देरि पढ़ण जी।
योगा करण जी।
हा योगा करण जी आऊं खाधे पीते में बि
खाधे पीते में बि हा खाधो पीतो अगरि रोज माण्हू ॿाहिरां खाईंदो त पो पेट खराबु
हा हेबिट इअं हुजे की भई घर जो ई खाइणो आ घर जो खाइणो आ।
घर जो हा उहो ई
मतब माण्हू आदत भई हाणे डिसप्लिन में हूंदो माण्हू भई जितां चाबी ते ई चाबी रखूं
हा उहो त मेन ग सु की आदत उह ई बराबरि हिक जॻहि ठाहे छॾिजे। आदत हुहा हुजणु खपे हिते रखी माना हिते ई हुजण। सभिनी घर वारनि खे चई छॾियो चाॿी सभिनी खे इते ई रखणी आ। इहा सुठी आदत आ पर हिकु जणे या कंहिं गल ती सां हुते रखे छॾियो माना वियो कम
हा उहो ई न पोइ वरी वेठो गोल हेॾे हेॾे ॾे ॻोल वेठो वेंदा।
चाॿी हुजे फोन हुजे या कहिड़ी बि शयूंई छो न हुजनि खाधे पीते जूं हा।
बराबर हा।
प्रोपर जॻह ते आदत इअ हुजणु खपे सभ शइ पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते।
सम्झाईंदी आयसि मां हिनखे हिनखे सम्झाईंदी आयस करे टॉवेल तूं टंगाए छॾीह उछलाए न छॾु।
अरे हीअ त सची पुराणी हिनन ॿारन जी आदत थी वई आहे बस। सनानु करे हाणे पर मुंहिंजी गुड़िया खणी करे। टावेल टंगंदी आहे ॿाहिर तार ते टंगी छॾंदी आहे भली तार ते। टंगे उहो त करे थी न वरी टेड़ो मेड़ो टंग हल बाबा पर ॿाहिर टंग - -
हा - -
पहिरीं इनजी बि आदत हूंदी हुई बसि जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी फिटी करे हली वेंदी हुई। पर हाणे न हाणे चङे टाइम खां पाण उते ॿाहिर टँगी वठंदी आ।
हिन ॿारन खे न नढ नंढपिण खां ई नंढपिण खां ई - - सुठिय आदतूं विथियूं न। त हिननि जे लाइ त हमेशा कम में ईंदो आहे हा। ऐं नंढपण खां इननि खे वरी पढ़ायूं हेॾियूं हेॾियूं पढ़ायूं त।
सची हुनजे। करे बि हे बी ॿाहिर पूना पढ़ी जॾहिं खां त हिन जीयूं आदतु। थोरी दगमा ॻाएजी वयूं।
हा त पोइ न पर अड़े त हिनन खे टेंशन बि - - आहे न ॿारन खे ॾहनि मां ॾह मार्क। खणिय या नवा खणिय लास्ट टू लास्ट पोइ छा कयूं असां बि कहिड़ी धूड़ पायूं। पोइ कराइणो थो पए न हेल्प।
करणो ई थो पवे।
उहो त चए पियो न मूंखे किथे थो मिले ॾिसे थी एॾो परे गाॾी थो हलाए वञा कार ॼण त ईअं ड्राइवर थी वियो आहे कार हलाए हलाए करे।
हिन जो बि इहो ई सेम हाल हुयो टे साल त जेको।
पोइ माण्हू छा करे हाणे हुन ॿारन जी। ॿारन जी बि कहिड़ी गलती आहे हाणे कॉम्पिटीशन में बि रखिणो आहे केॾो असां प्रेशर था विझूं भई त - - तिर मारकुं करणियूं अथई चक्कर में रहणो आहे पोइ हो वीचारा काॾे वञन। सभ चवंदो सभ ऑल राउंडर थी ऑल राउंडर थी। त छा छा करे माण्हू सॼो ॾींहुं मां अॼुकल्ह। अॼुकल्ह जे ज़माने में पढ़ाई टॉप थि आ।
हा अॼुकल्ह जे ज़माने पढ़ाई टॉप - -
पो चवंदो हे सनयू सनयू आदतु असां पोइ बि लॻी वेंदी कोई वॾी ॻाल्हि कान्हे को।
अगर भली बाबा पढ़न लिखन होश्यार - -
हा त पोइ हाणे सम्झ - - ॾहनि मां नव खईं त हो कोई चीज में इन थींदो न त आउट थो थी वञे ॿार।
न त आउट थो थी वञे हा।
ह हाणे सम्झ - - एंट्रेंस एक्ज़ाम में सम्झो हुन में ॾहनि मां नव न खयईं अॼुकल्ह त नव जी बि वैल्यू कान्हे।
न न साढी नव त बि अचन हा।
हा त उहो छा करन वीचारा उनन जे मथां केतिरो तान आहे केतिरो टेंशन आहे हुन - - मार्कुनी ॼी त वेचारनि खे असां चऊं हे ॿि कर हे ॿि वरी पो एंटरटेनमेंट लाय न हुनखे भा न भेण वीचारा पो छा
न एक्चुली इनन जो इहो ई ड्रॉबेक थी वियो आ अकेला आयन न। अकेला आयन न त ॾाढो हाइपर थी वेंदा आयन ऐं ॾाढा डिप्रेस थी वेंदा आयन।
हा पो उननि
पो उनन ॼॼो सॼो जेको अथन न असांजे मथां ई कढंदा आयन ॿियो छा कंदा।
हा हा
ईअं आ ॿारन ॼो जिते अकेलो ॿारु आ न हुते ईअं ई आ।
केतिरो ॿि करे बारि इम्पोर्टेंस त आहे न। ॼी हेबिट सुठियूं रखण ॼी त वैल्यू आहे। हेबिट पो केड़ी ॿि हुजे।
हम हा गुड हेैबिट्स त भई अॻे पो कम जियूं ही आयन। सुठियूं आदतियूं हू त आदतियूं त असां विझंदा आयूं ॿारि हीअं कन। तोखे हीअं करिणो थई उहो जेतिरो करे सघंदो आहे मां चवंदी ठीकु आ। शुखुर आ करे थो न शुखुर आ। के के ॿार बिल्कुल न कंदा आ हे असांजा ॿार वरी भी थोरो घणो कनि था। त सुठी ॻाल आ। सॿनिन ॿारिन
चवंदी मां त चवंदी आया शरीर तुंहिंजो मंदरु थई। मंदिर में ऐड़ी शइ विझणी आ।
त पैरीं ॿार प्लेट ॿि न खणंदी हाणे प्लेट पैंजी त खणंदी आ मुंजी ॿि खणी वेंदी आ।
हा।
हाणे त नास्ता ॿि ठाईदी आ भई हाणे थोरो आये। सुठो पैंरी ॿारन जो केॾो करणो पवंदो होयो जाम। जॾहिं स्कूल लाइफ में स्कूल लाइफ में ॿार किथे कंदा होया एॾो।
न त मां उह ई चवंदी आयस सम्झाईंदी आयस आदतुन जे मथां मुंजो पूरो फोकस हूंदो आ। मा सॼो ध्यान ॾिंदी आया समझाईंदी आयांस के भई ही शए ही शरीरू आ न तुंजो मंदिर थई हिन मंदिर में छा विझणो आ दोस्त त अलाए छा छा विझंदा पेट में। तोखे न चवण ॼी तोखे हिक आदत ॾाढी ज़रूरी कैंखे ॿि न चवण सिख कि भाई मां दारू मां। हथु ॿि न लॻाईंदो आयां या फिर कोई चवई थोरो खाई ॾिस अंडो मांस। खाई ॾिस मां हुन ते ॿि चवंदी आयस कि तू स्ट्रिक्टली मना करे छॾेस कि मां न त मां उथां थो। अगर ताखें मां हिते खपां त प्रेशर न कयो मां हुनखे सॿ ॻालियूं समझाए छॾयुसि। बस टोटल की कोई कुझ ॿि चए तो। ही हिन चीजुन खे हेबिट्स माना इन ॻालयूंन में पवणो ही न आहे पाण खे। हर बार हर माना घड़ी-घड़ी मां हुनखे ही सम्झाईंदी। रहंदी आहियास हे जेकी तुंजी आदतूं तई न आदतूं तोखे ज़िंदगी ठाहिंदई न त उए ही बर्बाद कंदइ। ॿारन खे इयो लेसन ॾाढो ज़रूरी आ। पेरें खां ही ॾेयण ज़रूरी आ हा त आदतुन जे मथां तां डिसिप्लिन मुंहिंजो।
पंहिंजो कमु आहे उन्हनि खे सुठियूं आदतूं सेखारण जो। पंहिंजो कमु आहे ही चूहो हुन खे रूॻो चवंदो रहणो पवंदो ई आहे भलीे हू चिड़न। छा बि कन पाण खे चवणो ही आ।
चवणो आहे पोइ वरी हुन जी क़िस्मत हालांकी। भई हाणे ॾिसूं था कॉम्पिटीशन, बि ॾाढी तगड़ी कॉम्पिटीशन आ काथे -काथे न बि कंदा।
हा।
हर चीज़ में थोरी हंड्रेड परसेंट असांखे मार्क। त होॾे मार्कूं ॾिनऊं न, पेपर ते हाणे अड्। पढ़ाई में मार्कूं ॾियनि था न पोइ बाकी हाणे हर शइ में असां चऊं कि हीअ बि कर हे बि कर वेचारा। हिक त अकेलो -अकेलो ॿारू पोइ ॿुस्सो तो थी पए।
हा उहो इन करे ही ॿुस्सो तो थिए छो जो अकेलो- अकेलो ॿारु आहे न।
न ॿुस्सो ॿुस्सो माना अकेलो हिकदम अकेलो तो थी पए न।
अरे त उहो ई थी चवाए अकेला त थियन न, ॿार अकेला आहिनि न, असांजा ॿार। हिकड़ा आहिनि न घर में कोई भाउ भेण कानेन।
हा पोइ कॉम्प्रोमाइज़ थो करणो पए ठीक आ भला हल।
कोई हुन्हन खे सम्झाइण लाइ ॿियो केरु काने न ही असांखे सभ- -
असां ई आहियूं हुनजो ॾाॾो बि असां ॾाॾी बि असां नानी। असां सभु असां आहियूं, पहिरियों असां बि। ऐॾा संस्कार ॾाॾे नानी खां मिलिया, या ॾाॾी ॾींदी? चाची डीदी हुई असां हाणे हिनन वीचारनि में न चाची न कोई आसे पासे में। मासी न कोई छा न नानाणे हलन। नानाणे बि हलन त बोर थी वञन।
सभ परे परे हा न।
हा त पोइ हाणे सभ कुछ असां ई आहियूं हिनन लाइ पोइ मां त चवंदी आयस पोइ वरी।
सभु वॾा हलिया विया न जेके हुआ सभ हलिया विया सभ। हिनन जा वॾा वॾा नानियूं दॾाॾियूं सभु हली वयूं न?
न आड़े पाड़े में कोई फंक्शन हा त पहिरियों असां वरी बि फंक्शन। मिलंदासी कोई कार्यक्रम थींदो हुयो हाणे त उहो बि कुछ बि काने न।
हाणे न नंढा जेके आहिन उऐ अलग। ईअयान न उनन जा आदतियूं, सुभाव अलग आहिन न सभिनन जा।
आहिन बि हशियार ॾाढा छोकरा छोकिरियूं सभ होशियार अॼुकल्ह ॾाढा होशियार ईन। सिखी वेंदा, ख़ैर सभ सिखी वेंदा, उम्मीद त ईअं आ।
हा हा।
मोबाइल बि ॾाढो कुझु सेखारे थी, असांजे अलावा। हिक ॾाढो, ॾाढी मोबाइल बि लॻी पई तन मोबाइल ॾाढो, ॾाढी तन।
हा न?
सेखारि थी न ॾाढो कुछ सही में आहे न रील्स में केॾो कुझु था सिखन।
हा ॾाढो ॾाढो हिक मोबाइल में ई ॾाढो कुछ ॾेखारीनि था वेठां।
हाणे मोबाइल बि अची वयी आ सेखारण लाइ ॿार खे। हा त उहो जेको सीरियल ईंदो आ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
अचछा, हा।
चवंदी आहिसं हुन मां बि ॾाढो कुछ। में जेके संस्कार ॾींदा आहिनि हुनमें त हुनमें बि अंशुल ॾाढा सुठा संस्कार सिंधियों
कॾहिं बि माण्हू बोर थिए न व उहो सीरियल चालू करे वेही रहे।
हा त हुनमें कीअं संस्कार ॾाढा थीदां आहिन। सिरियल मेंं ईअं सरियअल इंडिया में जेको ढंग जो आहे हुन में कोई न कुझ ग़लत - - थींदो आहे या कोई कपिड़ा नंढा वॾा कुझ बि न मस्तु - - या उते सभु सेखारिन त हिन बचपन खां हा बचपन खांई रोटी खाईंदो आ न इहों ही सीरीयल ॾिसंदो फिक्स - -
हा हा ईअं मुंहिंजी भूमी बि इहो हिकिड़ो इहो ॿियो वरी - - भीम जो हिक कार्टून हिकु ॿ न ईदां हुया डॉरीमॉन इहे सभ हिकु ॿ ईऐ ॾिसंदी हुई।
जॾहिं नंढा नंढा वेहंदा आहिन खाईंदा न खाईदा आहिन वात में विझंदा न आहिन। पोइ उन्हीन खे ईऐं ही सीरियल - -
त हाणे ताईं बि हाणे ताईं बि - - तारक महता ॾिसंदो आहे हिन मल ताईं हाणे ताईं बि हुनखे माना - -
न हे तारक मेहता ॾिसंदी आहे बाक़ी त ॿिए कार्टून वाटून त न हलाईंदी आ। तारक मेहता वणंदो अथस उहो अॼु बि एवरग्रीन आ।
हा ॻाल्ह थीई पोइ।
हा हले हले हा - -